जी तऽ अहाँक की हाल छै।
हमरा हाल-चाल तऽ सब नीके रहे छै, हमरा क्या हाल- चाल खराब होइ छै, हम तो रोज मस्ते नीक रहे छी और बताे छै र। घर के लोग सब नीक। छ तब तो नीक छै काफी गर्मी पड़े छै। माय-बाबूजी भाय-बहन। चाची-ताची के सब तबियत नीक छै।
जी सब तबियत नहि छै, अभी तो तबियत न खराब। अभी तऽ सब अपने लोक के दुआ छै। ओ इतना गर्मी। पड़ै छै। की आब तऽ की-की होइ छै। अहां से के।
गरमी त, हँ गरमी तऽ रोज परै छै। दस बजले तऽ ठीके रहे छै मौसम, दस बजे के बाद इतना गर्मी पड़ै छै कि बाहर निकले के मने न करै छै। बाहर निकलै छै तऽ पूरा। सरो सरोड। बात करइ छै, देह और पुरा जैइर जाइ छै। आ साइकिल ले के जाइ छी दुनू। स दू दू बार साइकिल ले के जाइ छैियै तऽ दू दू बार पं्चर हो जाइ छैय साइकिले फट जाइ छैय बहुत दिक्कत हो छैय हमर स दू बार ऐसन हो गय छैय कि लय जाइ छैय साइकिल धूप मे तऽ दू बार च चला समय दू बार चक्का फाट जाइ छैय।
हो जाइ छै कबो बाबा।
सर घरके लोग माय बाबू जी भाय बहिन के सब तबियत ठीक छियै।
ई सब तऽ। सारा लोग खा-पी के सुइत गेल छै। बहु तऽ खाना-पीना पीना में खैले। छी भात दाल तरकारी खैल छी।
ओ भी बढ़िया न खेले छी हमु त अभी खान खाइले। तो खोएली छ तथोरा चावल खोएली छिय। और थोड़ा पनीर के सब्जी खाएले छियै आ सलाद खाएले छियै त खाना खा के त मजा आ गेल छैय।
हमते सदे खाना खाइ हम सोचे छी। कि सादे खाना पे भी जादा ध्यान दै छी समझलिये।
हँ बात त रौआ सही कहे छिये कियेकि गर्मी बहुत रहइ छैय। जे बात गर्मीमे डाब कह छैय सलाह दै छैय कि मसाला कम खाइ छैय, चिकेन जाधेर कम खाइ छैय खाली भेज नॉनवेज कम भेज के साथ सादा खाइ छिये मतलब समझ जाै कि चावल खाय छिये आ दाल खाय छिये दाल त कोन खाइ छिय रड़ी के दाल मसूरी के दाल खाय छैय, मूँग के दाल खाय छैय, आ भुजिया खाय छैय, चटनी खाय छैय, सलाद खाय छैय, तकर बाद पेट हल्का रहे छैय, खिचड़ी भी खाय छैय, तकर बाद तबियतो ठीक रहे छैय और और और बढ़िया पेट बनाय के बाद सुबह सुबह उठे छैय दू गिलास पानी पिय छैय और गाछ जर गाजर, मूली, खीरा सब खा छैय, चुकुन्दर खाय छैय त सेहत एकदम तन्दुरुस्त रहै छैय ठीक छैय।
जी हम समझे छी अहाँ की बोले के चाहे छी अहाँ के नींद आबै छै की नहि ई बताउआ। ब्याहन
न थो थोड़ा मोड़ा तब निन लागे छै। न लागे छैय रौवा आ कहे छैय।
आज अहाँ हमरा इतना जागू ने हम देखे चाहे के छी कि अहाँ के जाग पाय छी कि न अहाँ केितना जाग पाय छी आज एगो रिकॉर्ड बनावल जाय छे। एके दिनमे आज कऽ पूरा मतलब हमने जितना इसकुल के होमवर्क छैय सब कम्प्लीट हो जाइ छैय एके दिनमे।
ओ त ठी ठीके बात छै दू बजे तक हमरा जाइ छल जाइ सकल छै किआकि कल हमरा काम पे जायके छै। तऽ नींद नहि लै छै तऽ कल दुकान पे खाली भगवान छै तऽ दिक्कत हो जाइ छै कल कुछु काम न कर पाय छी। अ तऽ तु रौआ‌ कऽ दै छै ने आ तऽ दू बज जाइ कोशिश करत छैय।
ठीक बा हमहुँ देखे छी कि अहां कितना हो जाइ छैय। हमर ऐसे पन्द्रह गो भऽ गेल छैय अहाँ बस बीसगो करा दू तऽ हो जाइ हमर।
ह तऽ कोइ ने हम रौआ साथ दै छै पर पढ़ाब फेर रौआ स साथ खड़ा रहै छी। केहनो‌ भी आओर बताय छै रौआ का हाल चाल गाँंव में का हाल चाल हुअ? कामे करब फेरो राखि दै छी।
इहाँ अभी तऽ हमरा गाँंव मे हम की बताउ की हाल छै हमरा गाँंव मे सबसे बड़ा दिक्कत छै पानी के पानि बारिश होइ छै नेे ओइसे हमरा बारिश के मौसम तऽ बड़ा पसन्द छै लेकिन बस दिक्कत एकेगो चीज के होकै छै अहाँके पता छै की चीज के दिक्कत होकै छै? जैसे कि होइ छै कि जब बारिश स्ला होकै छै नू त समझै छिय आहाँ? तऽ ओ ब बड़ीश बारिशो भय छै तऽ रोडवा पर के पानी का कर लेबा सब गलिआ मे सारा लोग की करे छै कि अपन घर ऊंच के बना देवे छै आ रोडवा नीच हो गेल। छै समझली आ जैसे बारिश आबै छै तऽ सब की करे छै कि अपन नाली के पानी फेके लागे छै अपन नाली के पानी रोड पे दहा देवे छै तऽ इतना पानी हो जाइ छै कि जाय मे बड़ा मु के लोको कहै छै एहि लए कोई निकलबो नहि करै छै ऐसे अहा कुछो करै छी की?
नहि हमरो तऽ बात सही कहै छै हमरो इहाँ तऽ देखे न छी रोज जन घर बनाय छै उंच रोड से ऊच घर बनाय छै दोकान बना छै ऊंच बनाय छै आ रोडवे काम होइ छै नू रोडवा नीच हो जाइ छै। आ नलिया नीच हो जाइ छै जब बारिश होइ छै ने तऽ रोड मे बहुत पानी हो जाय छै आदब पैर तऽ पानी हो जाइ छै। तऽ आबे जायमे दिक्कत हो जाइ छै। महल्लो में होइत रहे छै महल्लो में लोग अपन घर उंच बना ले छै नाली के नीच रह जाइ छै तऽ महल्ला ऐते महल्लो में पानी लागि जइतेै तऽ ठण्डा के दिन मे गर्मी के दिन मे बरसात के दिन मे तऽ दिक्कत हो जाइ छै बाहर निकलै छी तऽ पानी फूल खुल जाइ छै तऽ नाली के पानी गन्दा गन्दा पैन मिला जेतै ओहीसे न तबियत अर लोगके खराब होइ छै। लोग सोचैके चाहै छै, कि गाँव, घर नाली ही लिमिट रहै छै। नहि कुछ करै छै तऽ लोक बड़-बड़ ऊँच कऽ लैत छै। करय छै करयके चाहै छै लोकके।
अहाँ एकदम नीक बात कहै छी इहे सब दिक्कत इतना होके छै कि हम अहाँ कि बताउ लेकिन लोग हमरा समस्या ई न छै कि अहाँ घर उच्च बनाबे छियै कि घर नीचा बनाबे छियै समस्या ई छै कि तनिको देर बारिश होइ छै ने तऽ ई लोग की करे छै अपन नालीके पानी जितना होबै छै, सब रोडे पे फेेक देबै छै। ऐसन देखाइ छै, कि देखह, कि बारिशके पानी छै। अ कि इहाँ ओ कहै हइ, हमनीके ना फेेकले छी। आ आ दिक्कत ई हइ छै कि एतय रोडके किनारे ना नाली न छै, तऽ ऊ पानीके एकदम पूरा सूखयके पड़ै छै धूपमे, तऽ धूपमे तऽ सूखयमे बड़ा समय लागि जाइ छै तब तक दिक्कत बड़ा होइ छै।
हँ तऽ रौआ बात तऽ सही कहै छै, लेकिन रौआके रोडमे दिक्कत ना होइ छै, बहालेमे काहे दिक्कत होइ छै। या तऽ रोड बहुत बड़-बड़ होइ छै या तऽ देखियौ बढ़िआँ जाइ हाईवे बनै छै, बहुत बड़ तैँ एगो हाईवे बनै छै। तऽ रोड के बहुत लम्बा लम्बा चार लाइन के रोडो बनै छै। रउआ के तऽ रउआ रास्ता मे देख रहल छै बड़का रोड बनै छै। काम अभी चलै छै बहुत। बहुत रोड बनै छै। छै कि एक जगह रोड गायबे रहै छै फेर ओ खेत रे आइ जाइ छै।
तऽ ओ केने रोड बनै छै? हम तऽ ना देखले छी।
छोटानी से रउआ द बस स्टेशन से नइ चढ़के आबै छियै?
हँ तऽ ओ मरीन ड्राइव वाला बोलै छी?
ना, छोटनिया के छो- टनिये के। छोटनी के नै छै एगो आगे से एगो पि- छै, से बिचुआ बाईपास ढलाइए ने आबै छै।
ओ ओभर ब्रिज?
हँ ओभर ब्रिज। ओ बहुत ज्यादा ओभर ब्रिज बढ़ै छै। एकदम ओ अन्दर से लेके बाहरले। रउआ अन्दर मे ना गइले छै? आ आगे जाइ छै, तऽ ऊ तऽ बहुत बड़ा हाईवे बनै छै। उ उ रोडवे के उ रोडवे के पटना के लाइन से जोड़ाइ के छै। जोड़यके
ओ, हम सम आबि गेलो छी लेकिन सबसे जादा दिक्कत हुंआ थोडे रोपै छै सबसे ज्यादा समस्या तऽ ऊ मतलब कि जेनाअ जो की कहल जाइ छै जाय जेने मतलब की स्टेशन अपन मत स्टे अथी मीना बाजार से ले के आ एई पुलिस स्टे स्टेशन तक होइ छै
लोग, लोग जे होइ छै दोकान जे होइ छै रोडे पर लगा लैइ छै ठेला होइ छै जिओ बेचाई छै। चाय छै हवै लु रोडे प आनिके बेचै छै करू त बड़ बनत छै ना रोडे पे दुकानो खोल रहे छै जैसे सब्जी के आम के लीची के ओईसे वहाॅं रोड जाम हो जाय छै आर ओ गायत्री के मंदिर के बात करे छै तऽ वै सबैसब मछरी सब बेचे छै ने छै ताई घटवा पे सब बेचे छै ने तऽ ओहि से जाम लाग जाय छै नै त रोड सब बड बड रहे छै वा गायत्री मंदिर रउआ बात करै छै ओ तऽ आओर बड़का रोड बनै छै तऽ आगे चलके अब आगे चलके अब ना दिक्कत होइ छै।
कोई दिक्कत ना नु छैइ। जैसे मीना बाजार मे केतना नीक करले छै छतौनी के अलग रास्ता छै फिर मरीन ड्राइव के अलग रास्ता छै फिर जैनपुर के एगो अलग रास्ता निकल गेल छै फिर दू चार गो रास्ता बन गेल छै तैसेहु मतलब की जे लेकिन जब पुलवा बा नु तऽ उहाँ पे मात्र दुइए गो लेन नु बा उहे तनी जाम लाग जाइ छै उहाँ पे
त ओ ब आगे चले काम होइ छै हो जाइ छै ठीक बा रखै छी। फेर बाद मे बात करै छी।